हेलो हेलो हँ सखी प्रणाम
खुश रहू की हाल चाल छै सखी
हमर तऽ सब ठीक छै सखी अपन कहू की हाल चाल छै
हँ हमे भी ठीक छियै अहाँके समाचार जाने खातिर तनि उत्सुक रहल इएह तऽ
आब अहाँके बाल बच्चा सभ नीक छै ने
हँ हमरो सब बाल बच्चा नीक छै अपन कहू की हो रहल छै अभी
बस अभी ते तनी नास्ता पानी बना के बैठल छीये तनी चाय पिये छी छियै
ओ हमहुँ अभी चाय बनैले छियै पियै छियै मालिक के भी देले छियै ड्यूटी जा होइ छै ने
हँ तऽ हँ टाइम तऽ भऽ गेल ड्यूटी के
हँ ओ टिफिन उफिन देबे के छै ने एहि से आर कहू आपन की हाल चाल हो छै
बस तनिक काम ऊम हो रहल छै घर आरमे तनी शादी छै ने तऽ ओ ओ हमरा आर के ननद के शादी छै तो आरे मे तनि बिजी रहै छियै य से आहाँके कॉल इंग नहि कर सकले
ओ तब तऽ बहुत एते बिजी होइ छियै व्यस्त छियै आहाँके
हँ तनिका तो व्यस्त जीवन छै आ
हँ हँ हँ
तनिका तो छै केना कोना केना क कुछो किने जाय पडै छै बजार तनी केना किछो किने जाय पड़े छै बाजार तो एहि मे दिनर कट जाइ छै
तऽ बहुत काम धाम होइ छै
हँ ओतो करि लेब अहाँ अर तऽ अहाँके कामे न खतम होइ
हँ
आओर की बनले छी आहा नाश्ता अरमे
पटल के सब्जी बनेलियै रोटी बनैेलियै
हँ
हू
ह तब तऽ नीके भ स तरकारी बनल छै
हँ आजकल महंगाई नहि अभी भोजन नहि बनेल छै अभी नाश्ता नशते बनल छै बच्चा लोग स्कूल जाइ छै ना
अच्छा हँ इमररो स्कुल खुल गेल छै
हँ हँ हँ इमरो स्कूल खुल गेल‌ छै
हँ आज हमरा आरो के बाल बच्चा सब स्कूल गेल छै तऽ मोर्निंगे छै तऽ एगारह बजे ल छुट्टी हो जाय
न ओ और कहू सखी की की रसम होइ छै आहाँ के शादी बियाह मे
हमरा आरके शादीमे तऽ अ पहला अ लड़की के हल्दी कुटा पहले तऽ धनबट हल्दी के रसम होवे छै लड़की के बाबूजी चाहे भाई सब तिलक देौआ जा करके तिलको दे देय छै और व ओने से हल्दी बटाई करके धनबट्टी कर के अ लगन ले के आबै छै और बाद फिर ताजे ताजे लगन के लड़की के बीच बोसा के चुमाइ दै छै
अच्छा
ओकर बाद फिर ओ दिन से लड़की के हल्दी लगे के शुरू हो जाइ छै हँ वर पहले हल्दी के कुटाई हो जाइ छै
हँ हँ पहिले तऽ हल्दिऐ ने कुटाइ छै कि नहि कोट कुट कुटाई छीय यहाँ के से फीर लोडामे की
लोडा मे क कुटाई छै पाँच गो सुहागिन मिलके हँ तऽ ओ आरे मे पाँच गो सुहागिन मिलके आ तनिका अथी मांग टीक के सिन्दूर उन्दूर लगाएके आर बाद फिर सब मिलके गीत गवान करके कुटै छथिन
हँ बडी सुन्दर सुन्दर गीतो गबए छै शादी बियाह के हु लगन चुमैए गीत गबए छै
हां अरियर तऽ की कहब अहाँके एतय जे महंगाई बढ़ गेल छै से शादियों बिया के रौनक तनि घट जाइ छै केना की करब नीक रहब कतय से बहिन युक्ति बुद्धिसँ फेल भऽ गेलै इ की अहाँ के झोला खाली के खालिये छी बाजार गेल र अ आहाँ बाजार गे जायब तऽ तरकारी के तऽ दामे सुन के माथा चकराय गेल जाइत अहाँके तऽ हँ आलू के प्याज के दाम तऽ लगैत छै जेना आकाश के छू लेल दौड़ि रहल अछि
हू
सए रुपे ले के जायब तऽ एक दिन तरकारी न होइ त अछि
हँ हँ एक टाइम के तरकारियो नहि होइ छै सए रुपया में आज काल्हि पाँच सए रुपआ मे ले तनी फल मूनाए छै ने तऽ उहो नहि आइ छै
तऽ
एते जे महंगाई बढ़ गेल छै तऽ केना शादियो बियाह मे पर परिवार के जु टाब अहाँ तो तर तरकारी राशन पानी के व्यवस्था तऽ करे के नऽ पड़ी
त तऽ करैके पड़ी ओतना तऽ कुटुमय छैय तऽ सब कोइ के देखेके पड़तेैय नैय
तऽ पहिले सए रुपा मे पूरा झोला भर के तरकारी और संग मे कनिया पुतोह लेल कछमछिया जने चॉकलेट बिस्कुट सेहो आबि जाइत छ आब तऽ खाली हाथ घूरब पड़ैत
हँ खाली दूगो सब्जी होइ छै छै आबस घर आ जाके पड़े के छै
आ सब्जी के तऽ बात छोड़ू बहिन कनि तेल आऔर दालीक के दाम देखू सरसो तेलक दाम सुन केे तऽ खान बनाबे से डर लागे ता छै रसोई के बद तऽ रसोई के बजट तऽ एकदम चौपट भऽ गेल ह
बहुत हो जाइ छै सरसो तेल भी ओते महंगा हो जाय छै तर तरकारी भी ओते महंगा हो जाइ छै की आदमी शादी ब्याह मे कर कुटुम्ब के खियएतै
तो आरो ऊपर से ई बच्चा सभक इस्कुल के फीस कप कपड़ा लता कतइे पूरा कैैत आदमी
हाँ हाँ
एगो कहावत छै न आमदनी अठनी आ खर्चा रुप पैया भए गेल
हू
ई महगाई तऽ हम सभके कमर तोड़ि देलक
हू
आ घर अर के मालकिन के सब देखे के पड़ैत छैय न कनी कनी कटौती को कोय कोय आब घर चलाबे के पड़त ओना अहाँ आबके बनवाबे जा रहल छी
अच्छा
आब की करब घरमे कनि सतु आरो अंचार आछी अहाँ से काज चला लेब अहाँ
तऽ शादी ब्याह में सत्तु अचार नई ने चलतै बहिन
हँअ् तऽ आरे लगी तऽ तनी सोचे के पड़ैइ छैइ
हँअ् शादी बियाह में तऽ कर कुटुम्ब के तनी बन्हिया बन्हिया खिलाबे के पड़ै छैइ
तऽ ओही तऽ सोचैत छियै कि अहाँ अ की करब कनि तोरी तर तिलकोर क पत्ता अछि ओकरे तरुआ प कोड़ा ओकरा भात बना लेब कम से कम एक दू दिन के काम चल जाइ
हंअ् हंअ्
ओ आर बात तो लौआ सब धरले छैइ शादी बियाह में लौआ भात खिलायब आब की करब अब ई महंगाई में
कुल्ला बलुसाही मलपौआ उहे सब बनाबै छियै की
हँअ् बनैइ छैइ तनी ई तऽ हम अहाँसँ मजाक कयने छियै अब कर कुटुम के लहुआ थोड़ी खिलायब हमे
छै
ओआर खातिर तऽ सेव बुनिया आ बालुसाही होबै छै हँअ् ई आर बिना तऽ मीठा आर बिना तऽ मिथिलाक
हां शादी नई होइ छैइ हां मिथिला के परस सिद्ध मिठाई छैइ बलूसाही मलपुआ आ शादी बिआ में उ नई रहतै त अच्छे नई लगतै
तो ओआर बाद फेर तनिका दही आ चूरा बिना नाश्ता
हां हां ओ तऽ सबस शुभ होइ छैइ दही है चूड़ा सबसे शुभ होइ छैई
हँअ् भोजन में मर मछली आर के तो चलैत मछली र भात तो खिलाबै छैइ लेकिन किन अभी नाश्ता आर मे जादे करके दही बुनिया और चूड़ा चलैइ छैइ
करो कुटुम्बके खाके मन हां पेटो भरदम भरि जाइ छैइ ना दिन भर एतमेनान हो जाइ छियै जे चूड़ा फूलै छैइ पेट में
हूंअ् हूंअ् गंभीर हो जाइ छैइ हां पेटो गंभीर हो जाइ छैइ तब शादी बियाह लेल कपड़ा खरीद लेही की
हाँ कीनब सखी अभी तऽ टाइम छैइ दू तीन आठ दिन तोऽ देखब हमरा आरके मालिक भी तनिका बिजी छथिन तऽ तनिका फिरी हो जाइ छथिन न तो आर बाद निकलब हमे भी बाजार हाट अभी हमरा रो बाल बच्चा मालिक के बाकिये छैइ
शादी बियाहमे तनिको टाइम समय मिलैइ छैइ बैठे उठे के
ऐतऽ आब दू दिन बाद आज पन्द्रह भऽ गेल दू दिन बाद हल्दी कुटाई छैइ औ आर एक दिन बादसँ तऽ पर परिवार सभ जुड़ैइ छै छथिन
हँ कहिया हल्दी कुटाइ छै
आ नहि ओ अठारह आर के हल्दी कुटाइ जाइ
अच्छा
उन्नीस क तिलक छै त धनब टिया मे जाइ छै ने उबटन हल्दी त ओ जाइ न लड़का के
अच्छा
आ अहाँ के भी नेयोता छै सखी अहाँ भी आयब
हँ हँ जरूर आयब
हँ हमरा आरके परिवार के भी खूब खुशी मिलत जे अहाँ आयब तऽ शादी बियाहमे सम्मिलित होयब तऽ सब परिवार
हँ हँ
तऽ जे अहाँ अपन मालिक से तनि पूछि लेब
हँ
ठीक छै
हँ ठीक छै ठीक छै तब रखै छियै फीर फिरी होबै तऽ करबै फोन ठीक छै
ठीक छै सखी चलू
ठीक छै